ठीक अइछ छप्पन बताउ
हमरो ठीक अछि समय केहन अछि
समयो ठीक अछि
अच्छा गर्मी ओहिना कि नै कनि पैन पड़ल हे
पैन कहाँ पड़ल गर्मी तऽ वइसे ही ऐछ
अच्छा
जी
हमरा सभके कनिक पानि पड़ि जाइ छै गर्मी छै त यहो तऽ कनि चायो जेना कनि पड़ि गेल पानि नहि पटबय नहि पड़ैय गाछ सबके
हँ बढ़िआँ अछि फेर तब
ततेक पानि पड़ि जाइया ओ बचा दय या कनि ठण्डो भऽ जाइ छै समयो एना नहि उबालै त नहि रहै छै
नहि नहि गाँव सभमे तऽ बहुत उबालै छै बहुत गर्मी
से तऽ हम छलहुँ गर्मी छुट्टीमे गेल रही बच्चाके गर्मी छुट्टीमे
अच्छा अच्छा
तऽ हालत खराब भऽ गेल हमर तऽ बेटी कहलक जे आब हम कहियओ गाममे नहि जायब गर्मीमे
अच्छा
सही बात छै एकदम बड्ड गरम छलै हमसभ तऽ कहुना झेल लेबै बच्चासभ नहि झेल सकतै
से बात छै
खराब छलै आर आब तऽ पूजा पाठ भगवानक पूजा तऽ बन्द हत चारि महीना भगवान सुति रहते
अच्छा
हरिशन एकादशी जे होइ छै अगिला जे एकादशी हेतै त सुति रहथिन चारि महिीना तकर बाद ओ उठथिन अहाँके देवउथान
देवउथान काशीमे उठिथि ने
कातिकमे जे होइ छै
अच्छा हँ कातिक कातिक मास
ओहि कातिक मासमे जे होइ छै एकादशी देवउठान एकादशी जे कहै छै जाहिमे बहुत तरह के अरिपन पड़ै छै
हँ हँ
तऽ ओहिमे भगवान उठथिन
अच्छा
आ एहिइसँ एक मास छै एक मास तक भगवान जागल रहता आ तकर बाद चारि मास ओकरा चतुर्मस्या कहल जाइ छै तऽ ओहिमे भगवान अहाँके सुत तऽ एखन अहाँके सब घरे घरे भगवानक पूजा भऽ रहल अछि किआकि आब तऽ भगवानक पूजा हैतै नही कबुला पाती ईसभ जे रहै छैन इसे सभ सभ आब पूजामे अपन अपन लागि गेल छथि
अच्छा अच्छा
आर एतय जे छथिन अहाँके जगन्नाथ भगवान
हूँ
तऽ ओ अखन जेथिन मौसीके घर अपन
अच्छा
तऽ ओ मोसीके अखन से आबू दुखित भऽ गेलखिन अखन दुखित छथिन हुनका दवाइ बाड़ी चलि रहल छनि अखन अहाँ के ककरो नहि होइ छै जगन्नाथ जी मे ककर बाद अहाँक जी
अच्छा
अखन दुखित पड़ि गेलखिन भगवान तकर बादसँ ओ जे छै ने अहाँके अपन मौसी लग
अच्छा
तखन ओतऽ रहथिन पन्द्रह दिन तकर बाद मौउसी लग सँ जखन औथिन तखन ठीक भऽ जेथिन तइ दुआरे मौसीके बहुत पैघ जगह देल जाइ छै माय मौसी जे कहेबै छै से तै दुआरे
तऽ मौसीकेँ तऽ मायकेँ दर्जा देल जाइ छनि
मौसीके देल जाइ छनि मायके मायके बाद मौसीयेके जगह छनि सभ किछुमे तऽ से होइ छै आर एम्हर जे भेल अहाँके पूजा पाठ तऽ सभ घर मे तऽ पूजा पाठ काठके तऽ अपना सब के बड्ड छै मिथिलामे सब कोइ करिते अछि जेना करय कम करय कि बेसी करय
जी सभ करै छथि
सभ करैत छैथ आ खास कऽ कऽ महादेवक पूजा जे होइया से तऽ सभ घरे भे भरे तऽ लगभग हमरा नइ लगैया कोनो घर छुटैत हेतै
नहि नहि छूटैत छै घरे घरे सभ करै छथि आब महादेव
सब नियमे भऽ गेल छै एकटा बुढ़वा महादेव देव एकटा चेकी महादेव
जी आब सब करऽ लगलैथ हर घरमे जे छै महादेव पूजा आब हेबे करै छै
तऽ ओ महादेवो महादेवो पूजामे बड्ड होइ छलै पहिने होइ छलै जे सवा लाख महादेवक पूजा भेल तऽ सभ बनबै छलै ओ अहाँके भोरसँ लागल अछि ओ बनबैए तऽ अहाँक ताहिमे होइ छलै हमरा बेसी भेल तऽ हमरा भेल ओ ओकरा दस हजार भेलै तऽ ओकरा पन्द्रह हजार भेलै तऽ हमसभ छोट रही तऽ हमसभ की करियै ने ओकरा थोड़ेके नुका दियनि महादेवके जे दोसर नहि देखह तखन ने दोसर सँ बेसी हेतै
जी
आ जखन पूजा हुए लगे खतम तखन सब कहथिन कियै जतऽ जतऽ अपन महादेव के नुकने छी सब गोटा निकाले जाय जाउ नइ तऽ महादेव पूजे रहि जेतै तऽ तहन फेर सब अपन अपन निकालली तहन कहियो ओकर बेसी भेलै कहियो ओकर बेसी भेलै पहिनेसँ तऽ कोइ देखय नइ दै जे हमरा कतेक भेल से
जी
तऽ तेना कऽ कऽ कऽ बड्ड मोनो लगै छलै
अच्छा
ओ डाली सजाओ भांग पात आनु ई सब चीज बेसी रहै पहिने हमरा सबके तऽ आबक बच्चाके टाइम समयमे कनि ओतेक उत्स साह खतम भऽ गेलइया
जी
ओतेक उत्साह नहि छै बच्चा सभके
अच्छा अच्छा
देखबो नहि केलकै सेहो बात छै ओतेक हमसभ देखलियै तऽ से भेलै हमसभ तऽ भोरे बिदेश्वर स्थान जाइ छलियै पूजा करय लए
अच्छा
हमर गाम से तीन चारि किलोमीटर छै हम हमसब भोरे चारि बजे उठित छलहुँ जाइ छलहुँ ओतऽ पोखरिसँ जल लेलहुँ फूल तऽ अपने तोड़लेलौं या ओतय कीन लेलो ओतौ भी तै छै ओतय से गेलहुँ तऽ ओतय पूजा केलहुँ विदेशरो बाबा के कहल जाइ छनि जे बारह टा जे ज्योतिर्लिंग छै तऽ बारह तऽ ज्योतिर्लिंगे छै तेरहममे विदेशरे बाबाके जगह छैन
अच्छा बिदेश्वर बाबा के
जी
अच्छा
हुनके स्थान छनि तेरहम मे बारह ज्योतिर्लिंगके बाद हुनके छनि हुनकर दर हुनकर दर्शन मंगरोलोमे छैय।
अच्छा
नहि तऽ बारह ज्योतिर्लिङ्ंग ओ नहि भेल बारह ज्योतिर्लिङ्ंग तऽ भेल अहाँके कथी
तब फेर कोन किनका बारह ज्योतिर्लिग कहै छियनि आओर
बारह ज्योतिर्लिग भेलै अहाँके जेना देवघर भेल ओ ज्योतिर्लिग महादेवमे अबै छथिन
अच्छा
स्वरम भेल रामेश्वरम मे जे महादेव छथिन ओ भेल अहाँके ज्योतिर्लिंग मे अबै छथिन
अच्छा
केना कऽ कऽ बारह टा छथिन अहाँके सोमनाथ भेल ओंकारेश्वर भेल
अच्छा अच्छा एना कऽ भेलै ने
एना कऽ कऽ बारहटा ज्योतिर्लिंग छथिन ओकर श्लोको छै सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री कले मल्लिकार्जुनम तेना कऽ कऽ ओकर श्लोक ओ छै बारहटा ज्योतिर्लिंग के तऽ ओ बारहटा ज्योतिर्लिंग जे दर्शन कोलैये
हुं
तकर बाद ओकरा एके बेर तऽ नहि हेते ओते ठाम गेल। बेरा बेरी ओ क सभ करैया। महादेवके दर्शन ओकर बाद अहाँके जह बारहटा भऽ गेल तऽ अहाँके ओतऽ विदेश ्वर के दर्शन केनाइ जरूरी जबे तक बिदेश्वर बाबाके दर्शन नहि करबेन तबा ताक ओ बार ज्योतिलिंग अपपूर्णे छाय। से होइत छैय आ मंगरौनीमे जे छथिन से तऽ अहाँके जेना सभठाम बाबा छथिन। तसे बाबा छथिन।
अच्छा
तखन तऽ बहुत ठाम छथिन उगना मे छथिन भवानीपुर मे
आ फेर अहाँके ओ कुशेश्वर स्थानमे जे महादेव छथिन हुनको बड ई प्रशस्त छथिन ओहो महादेव। ओहो कहल जाइ छैय जे बहुत मने हुनकर दर्शन केलास से ओतऽ के भऽ जाइ छैय से सब ओहो बहुत प्रशस्त महादेव छथिन प्रशस्त तऽ सब छथिन।
छा छा छा छा हँ ओ तऽ सब छथिन सही बात
ओतऽ सभ छथिन सभके अपन अपन छनि।
अच्छा
महादेवे के मंन्दिर देखियौ ने गाम दिस कतेक छैय।
हर कमे बहुत
बड़का गाँव बड़का गामं सब सब निकले छिय तऽ बड़का गाम मे एकटा महादेव छथिन तकर बाद बिदेश्वरमे भऽ गेलखिन गौरी शंकर छथिन।
जी
में अहाँके गौरी महादेव संगी छनि
अच्छा गौरीशंकर महादेव न?
भव हँ ओतऽ जे छैय गौरीशंकर में। त गोरीशंकर संगइ मूर्ति छिय ओतऽ ते गौरी शंकर नाम छनि हुनकर।
अच्छा
तकर बाद एकटा ओतय छथिन अहाँके लखनौर लग एकटा गाम छै तत्त अहाँके लुक्सी महा महादेव छथिन ओ अहाँके बुझू जे इनारेमे महादेव छथिन
अच्छा इनारमे?
इनारे ओकरा कहल जेतै। ओ अहाँ मने सीढ़ी से एते तर जाउ दसटा बारहटा टा सीढी छइ ओइटा ओइ समयमे छलै आब ओकरा कम कऽ देल गेल हेतै तऽ नहि कहब हम। हम जे गेल रहीयै से अहाँके मतलब तर चलि जाउ अहाँ सीढ़ीसँ। तखन अहाँके बाबाके दर्शन हैत। आ ओ सीढ़ी एकदम पीछर हँ तऽ ओतऽ ओहा ओ नुकसी महादेव छथिन। तऽ ओ अहाँ हुनका नुकसेए महादेव कहल जाइ छनि ओ इनारेमे बुझू छथिन अहाँके। बुझियौ ने दस सीदी तर जेबै तऽ इनारे ने भऽ गेलै।
जी इनारे भऽ गेलै।
ओना इनार नहि भेल लेकिन ओ तऽ एकदम भीतर भऽ गेलै तइमा अहाँके महादेव छथिन।
से छथिन तकर बाद अहाँके एकटा हरडि मे महादेव छथिन तऽ ओतौ अहाँ के तरे मे महादेव छथिन ओते तर मे नहि छथिन चारि पाँच सीढी तर मे छथिन
अच्छा
तऽ तेना तेना कऽ के तऽ बड्ड छथिन आ छोट छोट तऽ आब अहाँके कत्ते ठाम मन्दिर बनि गेलैयै
आब हर जगह मंदिर बनि गेलै कतहु एहन जगह नहि छै कि मंदिर अहाँ के नहि देखैके
नहि भेटत देखियौ आब भऽ की गेलै हन ने जे पण्डासभ तते मांगय लगलै हन जे से अहाँके बड्ड परिकल ई छै ने हमरा जे अछि हम खुशी से दऽ देलियै से नहि होइ छै ओ अहाँके बड्ड तते मांगय लगतैथ जे अहाँ बुझू परेशान भऽ जायब
परेशान हाथ के दियैए पड़त अहाँके ओते नहि देबै तऽ अपने अथी हुअ लागत क एतेक जिद्द करैये आब दियैये पड़त नहि देबै तऽ कोनो उपाइए नहि छै
कोनो उपाय नहि छै आ दोसर छै जे अहाँ कोनो उपाय तऽ नहि छै लेकिन अहाँ कतेक दऽ सकबै ओतय गेलियै पूरी गेलियै हमसभ तऽ ओतय हरेक मन्दिरमे अहाँके की करिते दू टा चूड़ी काँच के एकटा सिन्दूर के पूर या आ चारिटा दाना अराची दाना से अहाँ के दऽ देते हाथमे अहाँ तऽ पहिने पहिल बेर जाउ तऽ अहाँ तऽ नहि ने बुझबै बात हाथ के दऽ देत एकटा दुटा लोक पढ़ि देत तकर बाद आब अहाँ कहत जे अहाँ ई लऽ लिअ एक सौ एक सौ एक रुपया दऽ दिय ओ तऽ पाँच सौ से शुरु करै छिय तऽ मानि लिय पाँच सौ कहलक तऽ अहाँ एको सौ देबै ने ओकरा लेकिन ओहन ओहन तऽ बड्ड मन्दिर छै तकर बाद जे अहाँ ओ नहि लिअ त ओ अहाँ के कहत की राम राम राम सोहागिन भऽ कऽ सिन्दूरो नहि लै छियै राम राम राम राम सोहागिन भक सिन् तेना कहऽ लगै छै तहन अहाँके ओतय अहाँ मंदिर मे कोई कहत तऽ लागत तऽ अहाँके मोन खुटकऽ लगै छै ने लेकिन अहाँ अहाँ केटा मन्दिर मे लेबै एकटा मै न लऽ लेबै तऽ एकटा दूटाके बाद तऽ बात बुझि गेलियै तकर बाद ओ छुबे नहि करी अहाँ नहि छुअब नहि लेब आ हाथमे लऽ केऽ लऽ लेब तखन तऽ दिक्कत छै
जी एकदमसे दिक्कत बुझै लागै छै
तखन से भऽ जाइ छै मन्दिर सब मे ओना छै जे अहाँके हूँ पूजा करू विदेश्वर सभमे नहि छै ओहि सभमे पण्डा अहाँके किछ नहि तंग करत अपन जाउ बढ़ियाॅंसे पूजा करू ओर अहाँ अपन आबि जाउ ओ बेसी बढ़ियाॅं छै